जय झूलेलाल हैलो, जय झूलेलाल। कीअं आहियो तां?
जय झूलेलाल बिल्कुलु ठीकु तव्हां ठीकु आहियो?
हा हा ठीकु आहियां। मां कानपुर मां थी ॻाल्हायां मूंखे न हुन गरीमा नंबर ॾिनो की मां हिननि सां ॻाल्हायो आहे तव्हां बि ॻाल्हायो हुननि तव्हां जे बारे में सभिनि जे बारे में ॿुधायो ॿुधाए पई त मां अलका आहियां, कानपुर मां थीे ॻाल्हायां तव्हांजे ॻाल्हायो ॿ ट्रे ॾींहं
श शहडूल वारी गरिमा दीदी आ
अच्छा अच्छा ॿियो ॿुधायो तव्हां? कानपुर में कहिड़ियूं कहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि? जंहिंखे असां अगर अजमेर अचूं त तव्हां असांखे अजमेर मां अचूं कानपुर त घुमाए सघंदव तव्हां?
हाओ ई हा अचो बिल्कुलु जो बि तूं हूंदो असां घुमाईंदासीं ही घुमियल पार मोती जी वगैरह आहे बिढ़या थेयल आहे उत्ते। हुते घुमी सघो था वॉटर पार्क आहिनि हिते त कीअ त।
अड़र वाह! पर दीदी कानपुर त न हुनजे लाइ फेमस आहे न। ल लैदर लाइ कानपुर फेमस आहे न। लैदर जा बैग मिलंदा
हा प्राइज़ बि सुठो आहे हुन जो सभ जूत